हेलो त ई त हाँ आवाज नहि आबैए
आबि रहल यए भोर भऽ गेलैए
भोर भऽ गेलै कखन नहि पोने पाँचे बजे
अच्छा एतहि सवेरे उठि जाइ छियै
हाँ बहुत सवेरे उठि जाइत छियै नीन्द लागल रहैया त
हमरासे तऽ नहि होइए एतेक भिनसर र उथल हम कनि उठै छी लेटेसे
एखने अहाँ उठलियै है
नहि कनि भऽ गेलै एक घण्टा भऽ गेलैय
ओ हमत काज
अच्छा काजू कऽ लेलियै
हाँ काज भऽ गेलै क केओ दिन के आधा काज भऽ गेलै हाँ हाँ बहुत फायदा छै जाहिसे बढ़ि कऽ हुए नहिा हाँ
लोक भोर साइडोपर जा सकैए घूमेवला लोको जा सकैए भोरे उठि कऽ
कथी ले
घुमै लए भोरे भोरे
मार्निंग वाक
हाँ
हाँ
हू
ओर
आओ ओबे त भी हम तऽ ओतेक लेट उठबे कयलहुँ है मम्मी खाना बना देने छै आ बनेलकै ओ कदीमा पत्ताके सब्जी
अच्छा
हाँ अहाँ सबके भऽ गेल खाना अच्छा मतलब नाश्ता भऽ गेल छै
हाँ एखन नहेलियैए नहि
आ तऽ मतलब जलखै नहि भेलैए एखन
नहि एखन जलखै नहि भेलैया
तऽ कतहु पढ़यओ लेल जाइ छियै क्लास करय ले
नहि नहि नहि घरेपर रहै छियै करै छियै
कोन विषयस
संस्कृतसँ
चलू बढ़ियां यऽ
हाँ ओना बीएड मे कोनो सब्जेक्टके नहि छै लेकिन गेजुएशन अबई त टीचर बनी तऽए ग्रेजुएशन मे जे ऑनर्स
अहाँके बहिनो तऽ इएह कऽ रहल छथिन ना हाँ हाँ तऽ ओकर भऽ गेल छै
गेट पे
भऽ जाय दुनूके भऽ जाय आब एक दोसरेसँ मदद मिलैत ह मदद मिलैत हैत ने दुनू अगर एके चीज कऽ रहल छियै तऽ
ओ
हाँ तऽ ओहिमे ठीक रहै छै हाँ
तैं हम पढ़ाई ला मे निश्चिन्त रहै छी एसे ने होइ छैब सब चीज अपने ब सोचु
हाँ बताबे वाले अह अहाँके समझा सकैए कतौ दिक्कत भेल तऽ हँ बौआ एना होइ छै ते एना अहाँके समय भऽ जायत एहि चीजस
समय पहुँचैत छै ने मतलब आ जे चीजसँ हम हम जे चीजके कऽ रहल छियै ओहिमे छै कि उस चीज को भुझ तो नहि चह त ओ पुछै लए पहिले एनाहिए होइ छलै कोनो डाउट भऽ गेल कि प्रश्न ई प्रशन कतऽसँ बनायब लेकिन नहि रहै छै लोकके बताबै लए कियाकि हम जे चीजके केऽ रहल जे मधुबनी मे ओकर एकटा कोचिंग छै
ओ अहाँ कोचिंग जाई छियै
हूँ नहि कोचिंग तऽ नहि जाइत छै हम पुस्तकालय जाइत छी ओतय खुदेसे मतलब फोनसे पढ़ैत छियै
अच्छा
अच्छा हँ विद्यार्थी के खला की करै अपने हाँ टीचर छै शिक्षक छै से मार्ग दिखा दै छै कनि पढ़ऽ तऽ पड़ै छै
विधार्थी ये आब ओकरा मुँहमे तऽ नहि मुॅंह मुॅंहमे कोर द देतै
आबी तऽ की क रहल छथिन
अखन उएह ओ एगजाम देलकै या के वी एस
बी एड भऽ गेल छै
अच्छा भाइयो स आहा के भाय
भााय ओकर ट्वेल्थ मे छै
अच्छा ट्वेल्थ मे छथिन
ह हँ हँ बारहबी
बारहमी मे छै हम सोचै छिय भोरे उठैके लिन किु भए नहि पाबै छै हमरास भोरे उठल मतलब मम्मी सँ माँ सब कते रहै छै उठ भोर भेलै इ सब भेले लेकिन हमरा सब के से छै हम सब एहन घोड़ा बेच के सुतल रहे छियै
उठबै नहि फेर हमर भााय छ से उठि जाइ छै भोरे ओ घरके काजो करत उठि उठि कऽ ि हम छी से एकदम सुतल रहब घोड़ा बेच कऽ
हमरा सबके तऽ पापा मतलब पाँच बाजैत रहत आब अपना
पाँचे बजे
हो एक घंटा आगू
जा अहाँसभ के आदत लागि गेल हएत हँ सुतले गेल रहे छी
आओर
एहि फ
नहि होइ छै बनि जाइत छै बिन से ने
हँ
हँ हमरो सबमे बनि तऽ जाइ छै भिनसर जेना हमर सबके एखन नास्ता खाना पानि सबक किछ बनि गेल छै मतलब खानो बनि गेल छै नाा बनि गेल छै कियकि हमसभ जेबै तऽ हमसभ टिफिन लऽ कऽ जेबै मम्मी बना लैय छै तऽ हम खाइ छियै उठै छियै कनी मुँह कान धोलहुँ नहेलहुँ स्नान कऽ कऽ फेर ओ होइत छै खाइत छियै आओर खा क तैयार भऽ कऽ चलि जाइ छी हम पुस्तकालय ओ तऽ जा कऽ पढ़ लौ कनी देर
दू अगस्त
त अगर के कॉलेज खुल जेतय कॉलेज जाइ छियै मिल्लत कॉलेज अ मिल्लत कॉलेज चिन्हत हेबय मधुबनीमे न छ स्टेडियम रोड श्रीलेदरसकेपास भेल कि तिलक चौकपर
नहि पता हमहहुँ ओतबा नहि चिन्हैत छियै बस सीधे बुझैत छियै स्टेडियम रोड किया की हम
ठ कहे छै एतय महिला कॉलेज बुझैत छी आर के कॉलेज बुझैत छी डी एन वाई ई सब कॉलेज हम सुनने छियै हँ
ह
इ हमरा सबके सेंटर पड़ल रहे परीक्षा के डी एन वाई मे तऽ ओतहिये गेल रहहि अते परीक्षा लेलकै की कह ओना बहुत नाम छै ओकर चीटिंगमे मतलब एकदम पूरा छपवा देय छिये लेकिन बहुत टाइट लेलकै एबेर मतलब फोन लए नय जाय देलकय
हू म ईसभ तऽ ओना अथी सभ लए छै ग्रदु ग्रेजुएशन सब ल एड अ बी एड ओर ईम एड
अी तहिमे बारहवीं केने होइ छै ग्रेजुएशनके नामंकन नहि होइ छै एहिमे
हँ
ह्म हो छैए अच्छा ओ फड़ अहमद के उह से
हँ हँ आइ पी एस जे स्कूल छै
हँ हँ सुने छियै
आइ पी एस लग छै
ओ आई पी एस लग भेलय रीजनल स्कूल के सेंटर दै छलै पहिले आई पी एस मे कखनो पोल स्टार दै छै फेर चार सालपर आई पी एस दै छै त अहाँ कोन इसकुल सँ रहु
अथी ट्रेनिंगमे
नैय नैय मतलब दसमी कतयसँ कयने रहौ ओ दशमी दशमी तासने ह गामे से रहिकासँ रहिकऽ सुनने छियै सप्ताह सप्ता कु्ता तरफ भेलै ने
हँ से
हँ सब त आगु छै आगु जब ओ कपिलेश्वर मन्दिर भेल ओहि तरफ
हँ कोईलख कपिलेश्वर तऽ बहुत दूर से यो भऽ गेल ककरोल भऽ गेल हँ ओ क ककरोल भऽ गेल कपेश्वर
केश्वर मन्दिर आयतऽ
अच्छा
आ सावनमे सुनैत छै बड्ड भीड़ लागैत छै ओतय
हँ महादेवेके रहै छै न सभ चाहै छै जे ह हलाँकि अहाँ कोन गाँवमे रहै छियै
हम मधुबनीेमे रहैत छी गंगा सागर सुनने हेबय ओ तऽ ई य क
हँ अखन आब हम
खना बह दोन दस ह्म तऽ आर सभ बाजूो हेलो हँ
हेलो
हेलो हँ हेलो एखन जेबै तऽ हम ओतय म कोइ ठीक नहि छै जतेक देरमे हमर पढ़ाइ भऽ जाइ छै कहियो कहियो चार बजे भऽ जायत कखनो पाँच बजे कखनो छ बजे मतलब जेहन क्लासके लेक्चर भेल या फर जेहन प्रैक्ट प्रैक्टिस करैके भेल तऽ ओहि हिसाब तऽ जखन भऽ जाइत छै तखन आबि जाइत छी ओतयसँ फेर आबिकऽ खाना पीना खेलहुँ कनि आराम केलहुँ से ह मतलब घरोपर पढ़ाइ भऽ जाइ छै घरोपर ने कोइ रहै नहि छै लेकिन ई छै कि एते मोन अलसा जाइ छै कि सुते रहै छियै हमर नीन्दे पहाड़ छै
कोन एगजाम के अहाँ तैयारी करै छियै
एस एस सी स्टेनोग्राफरके
अच्छा
तऽ मैथमे ई ग हम हमरा सभमे मैथ्स नहि आबै छै हमरा सभमे ओ बतला दोसर सब्जेक्ट आबै छै एकटा इंग्लिश के कोडिंग कर के रहैत छै स्टनोग्राफी सीखऽ पड़ै छै टाइपिङंगवला एकटा होइ छै कोडिंग लैंग्वेज से
अच्छा
ए दुआर कहलहुँ ने जे चीजके तैयारी करैत छ ओकर टीचर एतय छलहे ने
इधर बड़ दिक्कत भेलै लेकिन मतलब आब सीख गेल छै ह धीरे धीरे आदत हो जाइ छै हो जाइ छै हा ई द्वारे हमरा जाय पड़ल दिल्ली फेर दिल्ली गेलहुँ पाँच महिना ओकर क्लास केलहुँतऽ सीख गेलहुँ फेर एलियैतऽ
ओर अहाँ तरफ म
मौसम ठीक छै मतलब कनिक दिन से बारिश भऽ रहल छै तऽ मौसम ठीक छै
ह हँ ई दू दिन से तऽ तैयो मौसम ठीक छै कते रौद छए
सएह ने बड़ गर्मी लागै छलै गर्मीसँ देनूसँ लागैत छै पसीनासँ लेकिन हमरा तऽ तखनो ठीक छै मो तऽ जाइ छियै पुस्तकालय तऽमे ऐसी लागल छै
हू
पर ओही दिक्कत होइ छै ने हँ हँ हँ ए सी से निकलहुँ घरसँ एसी से निकलते दे